हेलो
प्रणाम दीदी
हँ खुश रह बोआ की हाल चाल छौ
की हाल चाल सब बढ़िए छौ
ओ सब घर परिवार ठीक छौ बाआ
हँ सब बढ़िए छै दीदी
हँ बाल बुतरु सब बढ़िआँ नै
हँ बाल बुतरु सुंतल छौ
अच्छा
ई भाषा हिन्दी है
नुनू अब खूब कानै छौ की
हँ एगो गेल छैय मम्मी के साथ बाजार पता नै कथी लए गेल छैय एगो सुत तल छै मम्मी पप्पा बौआ तीनो गेल छैय
रौ रौदा नहि छौ कि आय
हाँ बहुत रौदा छै बहुत रौदा छै बद बदरकट्टू रौदा कैले छै
हँ तो यही सब होय
नहि सुंति पयबहो नहि खाई पैबहो से हाल होल छै नाए
हँ
कल सुबेश की की कयनिही
सुबसँ की करबऽ सु उठलियऽ लेटसँ उठ उठते उठत एते लेट होइ गेलै सात आठ बैज गेलै बैठले रहि गेलियै आ घर के तऽ काम जानबे करै छ ओ केते हो जाइ छै
हँ
आ अकेला जन आदमी आरो केतना दिक्कत हो जाइ छैय करे मे
एगो रहे चाहे दस गो रहे कमा तऽ
ह तब नहि हो जाइ छै
हँ
हुं
तब नाश्ता आर की बनैलहो
नाश्ता मे बनेलियो आइ रोटी आ भुजिया बनाय देलियै आ रैत क सब्जी रहै आ रोटियो बचले रहै
ओ कोन ची के भुजिया बनेनी
रामतोराइके बनेलियौ अल रामतोराइके भुजिया आ रोटी बनाए देलियौ मोटकी रोटी बनाए देलियौ
अच्छा मकई के रोटी
ह हँ मोटकीए रोटी बनाय देलियौ तनिगो
अच्छा
की कहै छौ उएहे सब बना के खैलियो रामतोरइ के सब तरकारी जोरे खयबहो न म मोट की रोटी तऽ बहुत अच्छा लगे छै नीके नीके लगै छै रोटी सब्जी खाय मे
अच्छा
तो की बनैलहो
हमे तऽ सुबह सुबह उठलियौ झाड़ू मारलियअ नहेलियह फिचलियअ पूजा कैलियै घर ऐलियै तऽ पप्पा झै झाँटि देलखुन झटा गेलियै ओकरा चुपचाप चुप चाप ईस्कुल निकैल लेलियए
अच्छा आ खायल की बनलो अभीे
अभी पता नहि हम नहि गेलियै हम नीचीये मे रहिै जबे तनप
सुबहमे बनल भिण्डीके भुजिया आ गेहूँके रोटी
ओ
लिमीट लागि गेलै
नहि भुंजिये कते खैतै आदमी तनी तरकारियो बन छै ने रमतोरै त अच्छिये लगे छै उएहे सब बनेलियै अभी की बनेलहु हन
नहि अभी हम नहि जानै छियै हम नहि ने बनबै छियै दुपहरमे
हँ तऽ हमे आर तो अभी बनेलियो हन अभी बनेलियो कचू के सब्जी बनेलियो आओरो आरो आलू कोबी के सब्जी बनेलीयो ह दाल
अच्छा कोन चीज के दालि है कोन ची दालि बने ओ मोसरीके दाल
हँ मौसुरी के दालि बनेलिय मौसुरी के जाने छौ चटनियो बनै छै हँ मसुरीके दलिके हँ
एजो बनल हन काली दाल शायद देखलियै फुलल लद्देले रहे
ओ
मौसरीके छिलका लगेल बाला
हँ हँ कड़का कड़गि्टठा होतो
हू ओहे बला बनलऽ अभी मुनुआ अऐलनि करलन हमरू आर करबै
ओहो नीके लगै छै ओहो दालि खयबहो ने करीठा बला दालि जे रहै छै करिका दालि बनेलहो ने तो
हँ हँ
ओहो नीके लगै छै खायमे की कहै छै ओ
हँ
तो ओकर चटनियों बनै छै
दाल के चटनी
हँ मसुरी दालिके नहि जानै छहो की
नहि नहि जानै छी कैसे बनै छै
बताबै छियो कैसे बनै छै रुको तावा या कड़ाही लेबहो ओकरा चढ़ा लेबहो गैस चूल्हा पर ठीक ने ओकर बाद जलायल
गान्नेह
अरे साफ सुथरा तऽ रखबे ने करै छै सब बर्तन गन्दे कैसे चढ़ाइ देबहो तनी उ तेल दैके
हँ
मौसरी दालि तनिगो जैसे भूंज देबहो हल्का सन
कच्चे के तनि फुलाय दे
नहि नहि कच्चे जैसे रहै छै ओकरा धोइ कऽ धोबहो नहिओ धोबहो अइसे
अच्छा
भूंजा जैतो तनिगो लहसुन मिरचाई आ आदी तनि दै के
हँ
पीस देबहो आ स्वाद अनुसार निमक भी डालि देबहो डालि कऽ ओकरा पीस देबहो ओकर बाद तनिगो कच्चा तेल डालि देबहो पिसा जेतऽ तऽ सिला लोढ़ी पर पिसबहो ने तऽ आरो नीक लगतो
ओ
मिक्सी वला ओतना तऽ नहिए ने नीक लगै छै
हँ मिर्ची एल तऽ नय लगै
हँ तऽ सिला लोढ़ी पर पीस लेबहो पीस के तनि ओकरा मे तनिगो करुआ तेल दू बूद डाल दहो दू तीन बूद नहि लगे छै खेबहो ते ने खेबहो तऽ अंगुरी चाटते रहि जेयबो तब कहबो कि चटनी खैलियै कुछ तनी दू चारि बुन्द करुआ तेल डालि देबहो कचे ओकर बाद मिला देबहो मिलाय के खाओ भाह
तोरु आयल कि नहि स्कुल से
हँ बाल बुतरु आ गेले हेन बाल बुतरु छै नीचे मे छै बैठल छै हमे ऊपर मे कामे केर रहल छियै
ओ उपर काम करब कोन ची काम कर
अब की बतइयौ आ काम काम कामे होइ छै कुछो भी करभो सब तो आजकल कामे छै
हम सुनलियह कि कोइ जइ कोइ जयैतह तोरा कन तऽ हमरा तनि ओ ओकर गाछके अथी बिच्चा द बीआ द ने दियौ ब
तऽ बिया होते तभिए ने भेजबो अभी तऽ देखबे ने केलहो गाछ नैके गाछ ने छै
हँ
तब उजते फूल देते
तऽ अभी तुरते अभी तुरत ते थोड़ी कोइ जैत जहिया जतऽ तब तक तऽ होइए ने जतौ कोइ ने कोइ जतौ तऽ हमर दै दही
हँ भेज देबौ सबकुछ भेज देबौ
तोर रूपालपाली जी से बात करनी ह दीदी
बादमे इसब बात
करबो आर सब सुनबऽ तो
हमरो सब बढ़िए छै
तोहर दिनचर्या की रहै दिन भर क
कहलियो ने इसकुल अथी पूजा करिके अलियअ पप्पा तनिसन ांट देलखुन ओक सहजे हम स्सकुल चलि गेलियय स्कुल मे दूगो टीचर शिक्षिका नहि एलखिन यो तऽ हुनकर क्लास मतलब हुनकर वर्ग हम लै रहियै तऽ पूरा परेशान हो गेलियै।
ओ उएहा सँ लगै छै सुत गेल रहौ की
हँ ऐलियै इसकुल इसकुल से ऐलियऐ सुते गेलियै
उएहे तो कहै छियह फोन करै छियह तू उठबै नहि छै बड़ दिन होइयो गेलै हल बात कर ले तऽ सोचलियै तनीगो बात करिये
ज
त देखलिय आ फोन आर नहि उठबे उठबे रहौ आ तों रहे छौ कहाँ जेकी फोन नहि उठा पाबै छै
फोन एजे रहै बौआ बौआ लेल रहै छोटका हम सुति गेलियै तऽ
तोहर घरमे तनी तनिगो जो बचबो सब मोबाइले चलबै छै की
हँ एकदम कमरिया डोले डोले करते रहे छै त
अच्छा तोरे घर मे डोले छ
हँ तऽ आय
पी लको घर के सब आदमी की नहि अभी तक खाय लए पियए ले नहि ह
अभी कोइ नहि खेलकै हन मम्मिये नहि है घरमे तऽ
ओ हँ माय नहि छै तऽ के खायइ ल देते तऽ सेहो तो बात छै तोरा आरके
हँ जाइ छिय तनी देरमे। बाबूके पूछिके बाबू दै देबै ओकरा सबके हमी देबै कखने ऐते पता नहि
अच्छा इहो सभ बात होइ छै ने
हँ इहो सभ बात है
ओ हमरोखन कहाँ कोइ खेलकै हन अभी ख काईल ले बनेलियै बनायके तनी चलि एलियै एने ओन्ने कपड़ा लत्ता देखै लए काहेकि मेघ बूदी के दिन छै ने कखनी मेघ पड़तऽ कखनी रौदा हेतऽ की पता यही सभ होइ छै
आइ तो मझलो भैया फोन कले रहे ओकरो से नहि बात होले तोर बात होलो की
हँ हो गेल छै बात एक बार हो गेल छै
ह एक बार होइ गेल छै
कहै छियै हँ सब इह सब होइ छौ दिनचर्या तऽ इएहे सब रहै छै ने जे भोरे उठबो कामे काम लगल रहै छै की करबो इहे सब इएह सब चीज होइ छै
ह नहि अभी नहि खेलियै
ओ ठीक छौ देखहो ने मालिक आइ गेलखिन हन ठीक ने
ठीक मालिक आइ गेलथिन
हँ जाय छी तनी खाय ल देल ठीक
ठीक ठीक करिय ठीक छै भाषा बोली जाती है मैथिली मैथिली